नमस्कार
जी नमस्कार
सब ठीक छै ने
हँ सब ठीक छै
बिलकुल बिलकुल तो आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करे चाहे छीयै ऊ टॉपिक छै फीफा वर्ल्ड कप ठीक छै
ठीक
कल्हि हम फिफा वर्ल्ड कप के बारेमे पढ़ि रहल छलुं आब बुझलियौ जे ई दुनिया के सबसँ लोकप्रिय खेल प्रतियोगिता सबमे से एक मानल जाइत अछि।
बिलकुल फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉलक सबसँ पैघ अन्तररााष्ट्रीय प्रतियोगिता अछि जाहि के दुनिया भर के करोड़ो लोग उत्साहित्य से देखत अछि।
सच कहूं तो एहि प्रतियोगिताक इतिहास सबसे रोचक अछि।
हाॅं पहले फीफा वर्ल्ड कप वर्ष नाइन्टीन थर्टीमे आयोजित कएल गेल छले आ ताहि से एकर लोकप्रियता लगातार बढ़ैत गेल।
हमरा लगैत अति जे वर्ल्ड कप केवल एक खेल प्रतियोगिता नहि बल्कि विभिन्न देश सभक बीच एकता आ प्रतिस्पर्धाक प्रतीक सेहो अछि।
बिलकुल बिलकुल विभिन्नत संस्कृति, भाषा आ परम्पराक लोक एहि प्रतियोगिता माध्यमसँ एक संग जुड़ैत छथि।
काल्हिये पढ़लहुं जे वर्ल्ड कप मे भाग लेबाक लेल देश सबके कठिन योग्यता चरण पार करबाक पड़ैत अछि।
हँ केवल श्रेष्ठ प्रदर्शन करनिहार टीम सभ अंतिम प्रतियोगित धरि पहुँच पबैत छथि।
सच कहु त फिफा वर्ल्ड कप जितनाइ कोनो देश लेल बहुत पैर गौरवक विषय होएत
बिलकुल, विश्व विजेता बननाइ प्रत्येक फुटबॉल फुटबॉलक टीम सबसे पैघ लेल सपना मानल जाइत अछि।
हमरा लगैत अछि जे एहि प्रतियोगिताक दौरान खिलाड़ी सब पर बहुत दबाव रहैत अछि।
हा क्यूंकि पूरा देश देशक अपेेक्षा हुनका सब से जुड़ल रहैत अछि आ प्रत्येक मैच महत्वपूर्ण होइत अछि।
काल्हिये हम देखिलहुं जे वर्ल्ड कप मे बहुत रास यो यादगार मैच खेलल गेल छल।
बिलकुल, कतेको मैच अपन रोमांच संघर्ष आ अतिरिक्त प्रदर्शन शन कारण इतिहासमे दर्ज गेल अछि।
सच कहु त फुटबॉलक महान खिलाड़ी सब वर्ल्ड कप मे अपन प्रतिभा प्रदर्शन करैत छथि।
हँ एहि मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन खिलाड़ी के विश्व स्तर पर पहचान प्रदान करैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे वर्ल्ड कप युवा सबके खेलक प्रति प्रेरित करैत अछि।
बिल्कुल लाखों बच्चा अपन पसन्दीदा खिलाड़ी सबके देखि के खेलक आ शुरू करैत अछि।
काल्हिये हम पढ़लहुं जे वर्ल्ड कप आयोजन से मेेजबान देश के सेहो बहुत लाभ भेटैत छथि।
हँ पर्यटन, व्यापार आ अन्तर्राष्ट्रीय पहचानमे वृद्धि होइत अछि।
सच कहू त वर्ल्ड कप के समय पूरा दुनिया फुटबॉलक रंगमे रंगाइल देखाइ दैत अछि।
बिलकुल लोक सब अपन अपन पसन्दीदा टीम समर्थन मे बहुत उत्साह देखभाल मे छै।
हमरा विश्वास अछि जे फिफा वर्ल्ड कप खेल भावना के मजबूत बनाबैत अछि।
ठीक। हँ ई प्रतियोगिता मेहनत, अनुशासन टीम वर्क आ सामानक महत्व सिखबैत अछि।
सही कहलियै, फिफा वर्ल्ड कप केवल फुटबॉल प्रतियोगिता नहि बल्कि विश्व एक खेल भावना, सांस्कृतिक आदान प्रदान, प्रतिभा प्रदर्शन आ करोड़ो लोक उत्साह त प्रतीक अछि जाहि कारण ई दुनिया भरिमे अत्यधिक सम्मान आ लोकप्रियता प्राप्त कयने अछि।
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे फीफा वर्ल्ड कप लोकप्रियता एतेक अधिक की अछि जे पूरा दुनिया भर एकर प्रतीक्षा करैत रहैत अछि।
बिलकुल कियाकि ई प्रतियोगिता दुनिया भरिक सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम सबके एक ही मंच पर प्रतिस्पर्धा करबाक अवसर प्रदान करैत अछि।
सच कहों तो वर्ल्ड कप के प्रत्येक मैच मे रोमांचक आ उत्साह भरल रहैत अछी।
ह ह कीयेकी एक छोटी गलती आ एक शानदार गोल पूरा मैचक परिणाम बदलि सकैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे वर्ल्ड कपमे टीम वर्क महत्व बहुत अधिक होइत अछि।
बिलकुल केवल एक खिलाड़ी नहि बल्कि पूरा टीमक सामूहिक परयास जीत सुनिश्चित करैत अछि।
कल्ही हम पढ़लहु जे कतेको खिलाड़ी बचपन से वर्ल्ड कप खेलबाक सपना देखैत छथिन।
हँ फुटबॉल खेलनिहार लगभग प्रत्येक बच्चाके सपना होइत अछि जे ओ एक दिन अपन देशक प्रतिनिधित्व करै।
सच कहूं तो वर्ल्ड कप के दौरान स्टेडियमक वातावरण बहुत सुन्दर होइत अछि।
बिलकुल हजारों दर्शक अपन टीमक समर्थनमे गीत गाबैत तिथि, झंडा लहराबैत छथि आ उत्साह बढ़बैत छथि।
हमरा लागैत अछि जे फुटबॉलक लोकप्रियता बढ़ायबमे वर्ल्ड कप के बहुत बहुत पैघ योगदान अछि।
हँ एहि प्रतियोगिताक कारण करोड़ो नव दर्शक आ खिलाड़ी फुटबॉल से जुड़ैत छथि।
कलही हम देखलु जे वर्ल्ड कप मे विभिन्न महाद्वीप टीमसभ भाग लैत अछि।
बिलकुल एहि कारण ई वास्तवमे एक वैश्विक प्रतियोगिता बनि जाइत अछि।
सच कहों तो वर्ल्ड कप के इतिहासमे बहुतो रास प्रेरणादायक कहानी सब मौजूद छथि।
हँ कतेको टीम कठिन परिस्थिति से उबरी कऽ शानदार प्रदर्शन कयने छथि।
हमरा लगैत अछि जे वर्ल्ड कप केवल खेल नहि बल्कि भावनाक विषय सेहो बनि जाइत अछि।
बिलकुल लोक सब अपन देशक जीत पर गर्व महसूस करैत छथि आ हार पर दुखी सेहो होइ छथि।
कल्हि हम पढ़लहु जे वर्ल्ड कप जीतबाक लेल व वर्षक तैयारी करबाक पडैत अछी।
हँ खिलाड़ी सब कठोर प्रशिक्षण, अनुशासन आ निरन्तर मेहनतक माध् माध्यम से एहि स्तर तक पहुँचे छथि।
सच कहो तो वर्ल्ड कप दुनिया के विभिन्न देश सबमे स जोड़बाक कार्य करैत अछी।
खेलक माध्यम से विभिन्न संस्कृति आ समाजक लोक सब एक दोसरा के नजदीक आबैत छथि।
भविष्यमे सेहो एतेक लोकप्रिय रहत
हँ फुटबॉलक बढ़ैत प्रभाव आ वैश्विक आकर्षण एकर लोकप्रियता के लगातार बढ़बैत रह हत।
सही कहलियै फीफा वर्ल्ड कप रोमांच प्रतिभा, टीम वर्क, खेल भावना, राष्ट्रीय गर्व, संंस्कृतिक एक आ आ वैश्विक उत्साह संगम अछि जाहि कारण ई केवल एक खेल प्रतियोगिता नहि बल्कि दुनियाभर के करोड़ो लोक भावना से जुड़ल एक विशेष योजना बनि गेल अछि।
कल्ही हम फीफा वर्ल्ड कपके इतिहासक बारेमे पढ़ि रहल छलु आ बुझिलियउ जे एही प्रतियोगिता प्रत्येक संस्करणमे किछु विशेष घटना अवश्य होइत अछि।
बिलकुल बिलकुल क्योंकि प्रत्येक वर्ल्ड अब नओ कहानी नओ या नयाक आन नव यादगार छणसभ जन्म दैत अछि।
सच कहू तो फुटबॉल प्रेमी लोक सब चारी वर्ष धरि अगिला वर्ल्ड कप के प्रति क्षा करैत रहै छथि।
हँ एहि प्रतियोगिता अंतराल एकरा ओरा विशेष बना दैत अछि। जे लोकसभ उत्सुकता बढ़ा दैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे वर्ल्ड कप मे मानसिक मजबूती सेहो शारीरिक क्षमता जतेक महत्वपूर्ण होइत अछि।
बिलकुल कठिन परिस्थिति में शान्त रहि सही निर्णय लेनाइ एक महान खिलाड़ीक पहचान चान होईत अछि।
कल्ही हम पढ़लियो जे बहुत रास मैच अंतिम मिनट धरी रोमांचक बनल रहत अछि
हँ फुटबॉल एहन खेल अछि जतय अन्तिम क्षणमे सेहो परिणाम बदलि सकैत अछि।
सच कहू तो वर्ल्ड कप के उद्घाटन समारोह सेहो बहुत आकर्षक होइत अछि
बिलकुल एहि मे मेजबान देश अपन संस्कृति, कला आ परम्परा के दुनि दुनियाई समक्ष प्रस्तुत करैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे वर्ल्ड कप आयोजन करनाइ कोनो देश लेल बहोत पैघ जिम्मेदारी होइत अछि।
हाॅं स्टेडियम, यातायात, सुरक्षा या अन्य सुविधा सभक विशेष अ व्यवस्था करबाक पड़ैत अछि।
कल्ही हम देखलियौ जे वर्ल्ड कप मे युवा खिलाड़ी सभ सेहो बहुत शानदार प्रदर्शन करैत छथि।
बिलकुल कतेको युवा खिलाड़ी एहि मंच पर चमकी विश्व स्तर पर प्रसिद्ध जायत अछि।
सच कहू तो अनुभवी खिलाड़ी सबक भूमिका सेहो बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि
हँ हुनकर अनुभव कठिन समय में, पूरा टीम मार्गदर्शन करैत अछि।
हमरा लगैत अछी जे वर्ल्ड कप खेल। भावना सिखबाक एक उत्कृष्ट माध्यम अछि।
बिल्कुल, जीत-हार दोनों के सम्मानपूर्वक स्वीकार करनाइन। महत्वपूर्ण मूल्य मानल जाइत अछी।
कल्हि हम पढ़लियौ, जे कतेको मेचक निर्णय अतिरिक्त समय। या प्लेटी सुट-आउट से होयत अछि।
हँ, एहन समय दर्शक सभक उत्साह चरण पर पहुँची जाइत अछि। आ पूरा वातावरण रोमांच से भर जायत अछि।
सच कहू त वर्ल्ड कप में खेलल गेल, किछु गोल इतिहासक हिस्सा बनि गेल छथिन।
बिल्कुल, उत्कृष्ट प्रदर्शन आ अर्थकौशल कारण ओ छान वर्ष। धरि याद रखल जाइत अछि।
हमरा विश्वास अछि, जे वर्ल्ड कप भविष्य पीढ़ी के खेलक। दिशा में प्रेरित करैत रहत।
हँ, लाखो बच्चा एहि प्रतियोगिता प्रभाव से फुटबॉल। खेलनाइ शुरू करैत अछि, आ अपन सपना बनैत अछि।
सही कहलियै। पिपा वर्ल्ड कप केवल गोल, आ जीत-हार तक सीमित नहि अइछ। बल्कि मेहनत, अनुशासन, साहस, खेल भावना, राष्ट्र गौरव। सांस्कृतिक विविधता आ वैश्विक एकताक एहन उत्सव। अछि जाहि से पूरा दुनिया जुड़ल महसूस करैत अछि।
काल्हि हम सोचैत छलहुँ, जे फीफा वर्ल्ड कप के दौरान पूरा दुनिया एक प्रकार। प्रकार से फुटबॉलक उत्साह में बदलि जाइत अछि।
बिल्कुल, कियाकि एहि समय विभिन्न देश लोक। अपन-अपन टीमक समर्थन में बहुत उत्साह आ जुनून देखबैत छथिन।
सच कहू तऽ वर्ल्ड कप केवल खिलाड़ी सब लेल नहि बल्कि दर्शक। सभ लेल सेहो एक विशेष अनुभव होइत अछि।
हँ, कियाकि लोक सब परिवार, मित्र आ समाजक संग बेसी क मेचक आनं। ले छथि।
हमरा लगत अछि जे वर्ल्ड कप के दौरान राष्ट्रीय झंडा के महत्व औरा बढ़ी जायत। अछि।
बिल्कुल, लोक सब गर्वक संग अपन देशक झंडा लहराबैत छथि, आ टीमक सब। समर्थन करै छथि।
कल्हि हम पढ़लू, जे वर्ल्ड कप मे कतेको छोट देश से पैघ टीम सब के। देैत अछि।
हँ पुर्वरत सुन्दरता ई अछि। जे मेहनत, रणनीति आ आत्मविश्वास से कोनो टीम शानदार प्रदर्शन कै सकैत अछि।
सच कहू तो, वर्ल्ड कप खेल जगत सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफी सभमें से एक। मानल जायत अइछ।
बिल्कुल, एहि ट्रॉफी के जितनैय प्रत्येक खिलाड़ी आ। प्रशिक्षकक जीवनक सबसे पैघ उपलब्धि मानल जाइत छै।
हमरा लागैत अछि जे प्रशिक्षक भूमिका सेहो बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि।
हँ सही रणनीति टीम चयन आ प्रेरणा देनाइ प्रशिक्षकक प्रमुख जिम्मेदारी होइत अछि।
काल्हिये हम देखलहुं जे वर्ल्ड कप मे दर्शक सब अपन खिलाड़ी सबहक मना मनोबल बढ़ाबैत अछि।
बिलकुल, हजारो दर्शकक उत्साह खिलाड़ी के और बेहतर प्रदर्शन करबाके प्रेरणा दैत अछि।
सच कहु वर्ल्ड कप के दौरान फुटबॉल से जुड़ल चर्चा सब हर जगह सुनबा लेल भेटैत अछि।
हां विद्यालय, कार्यालय, बाजार आ घर घर में मैच आ खिलाड़ी सबक चरचा चलैत रहै
हां। हमरा लगैत अछि जे वर्ल्डकप नव प्रतिभा खोजबाक मंच सेहो अछि।
बिलकुल, बहुत रास युवा खिलाड़ी एहि प्रतियोगिता मे सामना प्रदर्शन करि